हेलो
हँ की करै छी
नहि किछो अपने खाना सब खिलियै हन परल छिए
हमहूँ खाना खा कऽ पड़लहुँ आ हम सभ के बचपना मे
हँ
क ओ कपड़ा के नहि गुड्डा बनबैया
हँ हँ
सेब हँ कनिआ पुतरा तऽ बेटी के माय हम रहियै आ बेटा मैाय हमर गुलाब रहै सच्चे मुचके भार दे बुझलियै ने
हू
चारि गो भार चूड़ के दै चारि गो भार दही के दै तीन भार केरा छैे दू भार चना छैे सच मुच के कनिआ पुतरा छलै आ हम दिये अहा के कोजगरा मे चौरचन के भार हँ असली के भार
हँ
आ ढाकन सब मे दही पौर आथिन आ च्गेरी सब में चूड़ा चाउर चाना केराा स इहा हमरा गुलाब अङ्गना से
हिनका सबके खेलय मे बड नीक लागैत हेतनि तखन तऽ
बड नीक ओ भारी क सीधा बिदाइ पड़े कनिआँ के मधुश्राओमणी पूजबियै
ह
त हम सब से सब खेलै छलियै आबक जमाना मे बरसाइतो होइ छले गाछ तर
हूँ
आबक युगमे हेतै करतै केयौ कार बुझबने पड़ै छै
आब के बच्चा सब तऽ बुझबो ने कर छै कनिया पुतरा की होइ छै
की होइ
आब तऽ खाली मोबाइल मे गेम लगा कऽ दऽ दै छै सभ उहे मे बच्चा सब खेललक ओ केह बुझे छै खेलनाइ छीयै
हँ
पहिले जेना लोक खेले छले कबड्डी तिती गोटी
हँ
से सब थोड़े खेले छै आब के
केओ नहि
आब के देखतो न छियै देखयो ले लोक के शौख लागे छै
आ हमरा सब गाँवमे जे पुरुषके आन गाँवमे भोज होय
हू
तऽ सभ लड़की सब मिल क भोज भात करे
हूँ
चाचा सब जाय लागै छलखिन तऽ लाइट लेस कऽ
पत्ता काट के साँझे राख देय छलखिन तहन जाइ छलखिन भोग
लड़की सब तऽ नहि जायत होेते आन गाँंव खााय लए
ना तऽ सब अंगना मे पत्ता ओछा के लाइट दड़ेया अपन सब खाय जाइया
हूँ
कतेक कनियों मनियों शामिल भऽ जाइत छल
हँ नया कनिया मनिया जे हेतै
हूँ अङ्गनो रहै एगारह घरवासीके नमहर
हूँ
तऽ बड्ड निक लागै
हँ सब हँसी मजाक करैत हेते बातचीत करैत हेते एकठम सब खायत पियैत हेतै
आब से नहि ने होइत छै
नहि आब से सब देखैयो लए नहि कतहु भेटै छै
छ बल
आब तऽ दू दियादनी रहै छै तऽ अपनामे मेले नहि रहैत छै आ एगारह अं घरसँ पर कतऽ से मेल रहतै
किनको कोनो मैयके पाँच गो पुतोहु छलय ओ तीनटा छलय ककरो चारि गो छलाह आ हमर माँ असगरे छली हमरा मैइयां के एकेटा बेेटा
हूँ
नीको बड्ड लागे ढेकी मे धान कुटल जाय
हूँ
एक आदमी कुटैए एक आदमी फटकैया दू आदमी छाँटे ल बैस
हँ पहिले तऽ ई रहै ककरो किछो होय तऽ सभ के सभ करै मिल कऽ जेना पहिले सुजनियो सब सिियााय छले ते सब सबके सी दे सुजनी सब अखनो हमरा सब के नानी सजनी साटे छै
ह
तऽ नानी सबके देख सबके स आब कऽ टाकि दै छै बैठ कऽ ओकर ब
आ अखनो हमरा सुजनीे सिय ल बै बसल ते सब एकेठन आ कोनो चीज सीबे केलक लड़कीसभ सभ एकठन बैस बूढ़ो पुरान बैसल यए आ धियो बेटी सब अपन अपन लीड़ करैय
हू हमरो सबके नानी गाँव मे देखै छियै एनाहिए होइ छैय।
ह चेको नहि होैइया।
हमर नानी सब सुजनी सिलक त ओकर दियादनी सब सब बैठके सी देलक। कोनो काजे भेल तऽ सभ केलक सभके सभ कऽ देलक। लेकिन आब अपना सबके इमहर ईसभ कहाँ छैय।
ह से हमरो सब गाँव मे होइ
ह अपना सबके त एगो बियाह भेल दुवरागमन भेल त गीतो गाबे ला सब नहि आबऽ चाहय छियै आब।
हँ सब अङ्गना सब नहि जाय चाहै छैय।
हू
येएह सब ने अभाव छियै खराब।
हँ हँ हँ तए ने पहिले के टाइम आब के टाइम मे बड अन्तर भऽ गेल।
हूँ
तहन तऽ हिनका सबके बड़ नीक लागैत हेतनि अपना गाँंव में।
बड नीक लागे। सब बूढ़ सूढ़ सब आबि जाय देखे ला। ओ कनिआ पुतरिआके जे मधुश्राावणी होय गीतो गाबि दय।
हँ अखन तऽ असलीएके कनिया पुतरिया हैत ककरो रहै सभचीज जीत
हँ हँ हँ हँ आब बी एन टी एन नहि दई है। आ बि एन नहि दै पूरने बि एन एकटा छाड़ि कऽ द दी
भेलै ने तऽ पूर्ण तऽ देलकै ने कम से कम।
ह नीक बड़ ला आब तऽ किछु जानते नहि
नीक
बुझबो नहि
दूर खाना।